हेलो हाँ बहिन। कहु की हाल-चाल होय छै।
बस सब ठीक छै, काम-धाम तनि करै छियै, अहाँ कहु की हाल-चाल छै।
हमरो सब नीक छै स बहिन, अपन कहु अभी तो बैठल छियै शाम छै ना तनी हवा बहै छै, दुपहरिया मे ते इतना घाम लगे छै कि देहे जरे छै कहीं आबे-जावे मे।
हां। आ ई घड़ी तनका नीक लगै छै।
हाँ एहे लेल तनी अपन एगो ननद छै। हमर ओकरे दुआरी में आके बै ठल छियै। इहाँ तनी हवा आबै छै। ठण्डा-ठण्डा। आ पंखो बेचारी लगा देवे छै ने तऽ बड्डी अच्छा लगे छै इहाँ से उठ के नै जाय
तऽ -अहाँ के तऽ ननद खूब नीक।
हँ -हँ भाय हमर ननद देव बहुल । लाखो मे एक छथिन ।
हँ मुहे प खाली । तारीफ करै छथ ना आ करहु कि सचे मे छथिन।
नै सच्चे मे छथिन कि उम्म झूठे के हम काहे तारीफ करियै, हाँ सच्चे मे नीक छथिन। अभी हम कहबै- अभी हम । कहबै तऽ अपन करेजा का के हमरा । दे देथिन आर अपने ऊपर च।
आरे अहाँ की काटि कऽ द देब ।
आ । तऽ अपन प्राण । सान सब ।
दे -दे न- न ठीक। अच्छा ई तऽ कहे के बात । छै कि रिश्ता -रिश्ता एक देने से थोड़ू केना निभे छै। रिश्ता निभावे खातिर दुनूमे उतने ।
दुनू तरफ से होइ छै कहे जाइ छै ने कि दुनू। तरफ से । ताली बजे छै एक हाथ से ताली न बजे छै। छै ।
तऽ एक- एक तने- से तऽ रोटियो न पकै छै। तब -आओर कहू। चाय पान भ गेल ननद।
-नहि स किी अभी तो दूरा पे बैठे ले आथि लेकिन। चाय नहि पूछलेथिन कि हा भऽ जाय चाय पीथिन।
ई । तऽ गलत बात छथि।
लेकिन - अरे दूध आजकल बड्डी महगा हो जाइ छै। नहि एहि से को इआजकल चाय पिलाबे के नाम नहि लेबे छै।
अच्छा महगाई के मार झेल रहल छथिन अहाँके ननद भी
हँ पहिले पचास रुपआ मे मिल मिल रहले छै। आर अभी पचपन रुपआ साठ रुपआ हो जाइ छै तऽ इन अहााँ के भी दूध कम लाबै छ छियै ।
हँ -हँ नहि। तऽ तनिका बचाबे के चाही ठीके छै धीस आबसीनक के पैसा। करे के चाही जाादका खर्चा कर देब वाहाँ
हिनकर मालिक तनि बाहर रह छथिन ई बेचारी यहााँ अकेले रहै छथिन। त तनी मैनेज करैके पड़ छै ने। एक टाइम हम चाय नहि पीबै तऽ की हो जेतै लेकिन इतना बोल पर भी चाय हु नहि।
की करब स खि दिन दुनिआ आब ठीक नहि छै। जेना तनिका महंगाई जे बढ़ गेल
हँ आजकल आजकल महगाई के चलते एते ने कोइ चाय पिलाबे के नहि खोजे छै।
च।
भर दुपार भर ले शाममे बैढ़ जग धूप गर्मी हवा खा ले लेकिन चाय पानी कोई नहि पूछैत छै। बड्डी महंगाई हो जाइ।
अहाँ की कहब सखी अहाँके। जेना महंगाई तऽ रहे दऊ जेना तनिका मुँह के प्रेम जे रहे छै सेहो क काल पड़ जाइ छै आज क जमा मे जे अहाँ मुह भेटाइ छै ने तऽ एहि बड़ ब बड़ बात छै।
आज कल कहाँ केकरो से पटै छै पटै छै। गत न गत मे नहि पटै छै तऽ यहाँ त न
हँ हँं हँ हँं तऽ, जे अहाँ केना ने तनिका प्यार करै छथिन, तनिका इज्जत-मान देबै छथिन, तऽ बड़ बात।
हँ। लेकिन हमरो गोतनियोँ बड्ड नीक छथिन। हमलोग तीन गो दोस्त जैसे सब बन के रहै छियै। बड्ड नीक लगै छै गप सब खूब करै छियै हँसी मजा खूब करै छियै घूमे फिरै ल सगे जाइ छियै।
हँ।
हँ। कत्तहु जायके हइ तीनो संगे-संगे जाइ छियै।
ओ तऽ ई तऽ बड नीक बात छै। ऐसने मेल-मिलाप घर-परिवार मे रहेके चाही।
हँ।
कि ककूके मन दुखी ना होवे।
हँ, ठीक कहै छियै। और कहू अपनके की हो रहल हइ?
बस तनिका आज कपड़ा-लत्ता ढेरे धोआ गेल छै। चार-पाँंच दिनके बड़ रखल-धरल रहै छलै न से ओही सबके तनिक सुख- सुखा-उखा के आब सरिया के, मोर के रखहुके तऽ एगो काज रखल रहै छै ने कपार पे। जेना कपड़ा धोएब, तेना और सम्हार के रखे
हँ हँ। कपड़ा पहिनेसे नहि ने होइ छै, ओकरो भी क्रीच-उरिच बैठा के रखे- के पड़ै छै। धोउ-धा करके
तऽ की कहू सखी। तऽ माथा खराब हो जाइ छै, जे भोरे से उ- उठबऽ से तनिका ई काम कर लेब, तनिका ओ काम कर लेब, करत करत
हँ, दिन भरि तो कामे लग- लगल रहे छै। बच्चा लोग रहे छै तऽ आओरे काम बढ़ जाइ छै। बच्चा लोग होइ छै होखे चाहे बड़-बुजुर्ग लोग होखे, तऽ तनी कामे बढ़ जाइ छै।
हँ, आ जे हमरा आरके छोट बेटी छथिन ने, उ तनिका तनिका ज्यादे काज बढ़ा दैत छथि। जे एगो कपड़ा निकालि कऽ पहिनयके रहै, तऽ पूरा रेकबे उधल देत। आब जेहो अहाँ सरियाइब आ फिर ओ उधल देत।
हँ, ओकरा नइ मिल रहलै, एहीसे उधन देबै छै।
हँ, आ छोट छै, तऽ ठीक छै, लेकिन तनिका सीख खे उखेके भी तऽ चाही। अब एक अकेला माय केत्ताके करतै। एहू करू ओहो करू करिते करते दिन कटि जाइ छै। ह ह
आऔर कहू सखी देख ने अभी बाते बात मे बाते कर रहले छै तले हमर छोटका एगो बड़की के किताबे फाड़ि देले।
जा जा। आ बाल-बच्चा एही तऽ काम छै। तनिका बदमाशी करत, तनिका अ उदण्डई ना करत तऽ कैसे दिन कटिया? बालो बुतरू के
रिश्तेदारी होखे के बहुत जरूरी होइ छै ससुराल में सास ससुर के होयके चाही। नहि मायके मे माय-बाप के होइ के चाही। आ भौजाय भी होवे के चाही। भाय-‌भौजाय नहि होतै तऽ कैसे आदमी चाय पानी भेटेते? ओहि जेते तऽ
कहै छथिन अहाँ।
लेकिन हमर भौजाइ बड्डी बदमाश छै।
हँ हँ हमरा आरके तऽ मालूम छलै। आहाँ की? कहब आहाँ देख ने छियै अहाँ के भौजाइ के हमे हँ भटल न छियै दूरे से देखले छियै।
अच्छा बड्डी बदमाश छै। कबू चाय लेल न पूछे छै हमरा के।
कहाँ तक बाती
ऊपर से हम जाइ छियै ने हमर माय घर रहै छै। तऽ हम जाइ छीयै तऽ ऊपर से हमरे बोलै छै की तनी चाय बना दैथ? बताउ
की करब की करब सखी ओहुत तो ओकरो तो शरीरे छै ने
ओकर शरीर नय छै, ओ हाथी छै।
हाथ थिए छै, भलो जे हाथ ठीक छै लेकिन शरीरे न छै।
लेकिन ब्डी सुन्दर छै भाय, भले चाय पानी नय देबै छै लेकिन सुन्दर छै, एकदम काय छियै। न, एकदम
ई तऽ अहां के मसका लाग तांबे के बाद छै जे अहाँ के सामने अहाँ के भौजाई होइ छथिन तहाँ तनिका हुनका के मस्त
नय नय सखि बड़ नीक छथिन उ एकदम कैय छी आनपु नहि किन सब काज आबे छै। सिलाइ, बुनाइ, कढ़ाइ सब काज आबै छैन।
तऽ ई तऽ आओर नीक बात छै, कि अहाँके तनिका सहयोग हो जाइ छै, तनिका ओ आर से सीख काहे न लेब अहाँ।
अरे, बाल बुतरु से टाइमे नय मिले छै बहिन तऽ की जइए हम कि सीखिये ह
न तऽ आज कल के स जुग जमाना मे बेटी जात के हाथ मे हुनर होवेके बड जरूरी छै। हमे तऽ कहब कि अहाँ अपन बेटी के खूब पढ़ाब खूब लिखब आ सब गुण अहाँ अपन बेटी मे
हँ हँ हम सही कहै छी अपन बेटी कि में हम सब गुण भर देबे। सिलाई, बिनाई, कढ़ाइ मेहन्दी सब करेबै एकरा क ससुराल जाइ छै। से पहिले एकरा कोइ दिक्कत नहि आ सस्त तोरा जायते भी तो कोइ दिक्कत कम से कम अपना कुछ काज कर के दू पैसा तऽ होतई न।
हम भगवान करे ऐसन अन्र पुरना घर में भरल पूरल घर मे अहाँके बेटी के बियाह होय कि ओ अहाँके कोनो दुःख ना होय लेकिन अपन हाथ के हुनर के एगो बात अलग छै।
हुनर हो जाए। तऽ बड्डी बढ़िया बात छै।
कोनो काज खातिर ककरो पे आश्रित त न रहब अहाँके। के बेटी तनिका इहूक कर ले तनिका ओहो कर ले, आजकल के जमाना युग जमाना मे ना बेटी बेटा से जादे बेटी पे ध्यान देबे के पड़ै छै। हमरा आर मायके एगो ई गुण बड रहल छै कि बेटी सबके कहियो रोक लई न कि हँ ई मत करू कि ऊ मत करू।
हँ ई तो है, बेटी सबके रोके के ने छै तनी गलत सलत करे त भले डाँट देहूँ लेकिन कुछ आज अच्छा चीज सीखयके ओकरा मन होइ तो उसमे रोक टोक नहि करैके चाहीं।
हमरो माायके एक बात रहै छै कि तू सीख तोरा अगर अहाँ ए हमरा आरके सीखयके मन छै तऽ हमरेके सीखयके खाली ऊ इच्छा होबयके रहै छै। बाकी पैसा कोरी देबेमे माइक कहियो कमी ना करै छथिन। के हाॅं तू ई् मत कर से।
नहि सही कहै छियै, परिवार भी होबेके बहुत जरूरी छै। मायओ होबे के चाहीं। सास ससुर सब होबेके चाही ओकरे मे। ठीक छै सखी
छै अहाँके हम करब ठीक छै, चलू ठीक।